हँ की हाल समाचार? नमस्ते! नमस्ते! की हाल समाचार? तोहर
सभ बढ़िआँ छै। अहाँ अपन कहियौ?
ह की सब होइ छै? ह ह
हँ सभ चलि रहल छै। हमरो उहए दैनिक जीवनके भागदौड़ सभ। ह चलि रहल आँ
त भेलै हन होउ। नवका किछु गप-सप?
नहि नब तऽ नहि वएह रोजक दिनचर्या रोजक रूटीन छैक सेह सब। भोरे उठू। हम तऽ भोरे उठि जाइ छी पाँच साढ़े पाँच तक।
जे उठना जरूरी छै कि स्वास्थो के लेल ठीक रहै छै।
छै। उठ कऽ कनी काल टहले छी। से तकर बाद जे होइ छै दिनचर्या शुरू। अहाँ कतेक बजे उठै छी?
हमर तऽ ओहे साढ़े तीन से चार बजे तक के लगभग में रहैया भोरे उठे के।
रोज भोरे साढ़े तीन से चारि?
हाँ शुरूए से आदते छै।
उठैत देरी चाय, कॉफी कि नै।
नै उठै देरी के नै ध्यान, उठे देरी कनि काल ध्यान मे रहलौ, ध्यान केलौ। तकरा बाद मुंह कान धोए धाए के कनि काल अध्ययन केलौ फेर चाह, कॉपी सब
तकर बाद चाह-कॉफी भेलै। नहि हम तऽ पाँच साढ़े पाँच तऽ उठै छी। आलस तऽ बड्डबै छियै भोरे उठैमे। तकर बाद हँ आलस होइ छै। लेकिन तकर बाद फेर उएह दैनिक जीवन भेलै नाश्ता पानि खाना सभ के जोगाड़ करल कर लऊं लगलौं, तकर बाद उहाए ऑफिस के काज
उठे मे सबसे सुन्दर आलस लगै ए ठण्डी समय मे। जे समय मे लोक उठे या ओय समय मे लोक के नींद आबै रहै छै, ओड़ना तोर से कना निकलब, अखन गर्मी छै, अखन गर्मी छै तऽ अखन भोर के ठंडा लगैत रहे छै कनि-कनि। त मुन और अलसा जाय छै, आह किया कनिक ई दू मिनट, अ ई दू मिनट एंख मुनै के चक्कर मे लोग दू घंटा
दु घंटा सुत रहै छै, पता नै चलै छै। हाँ। आ अ आय अहाँ के काय बजे काजक टाएम ए, काज पर जाय के टाएम।
हमर तऽ काजक टाइम ते बेसी एछ नै किछो। त तहेन त हम घुएम फिर के लेल आएल छलौ, तऽ कहलिये की कनी आब गर्मी के समय छै। ते गर्मी के समय छै। तै मे आमक स्वाद लेल जाय। से ते ले हम रुक गेलौ। हाँ।
हाँ तऽ एना ऑफिस या कॉलेज मतलब की अखन
ना हमर ते, हमर ते पढ़ाई-लिखाई चैल रहल एछ।
चैल रहलै तऽ कॉलेज जाय के कोनो समय होएत हाएत। कि नै कोचिंग, कोचिंग, ट्यूशन
सप्ताह मे दू दिन के लेल रहै एछ, ऑनलाइन के क्लास रहै छै।
अच्छा, तखन त नीक छै घर से बाहर जाय के काज नै पड़ै या अहाँ
नहि।
हू। तहन तऽ बढ़ियां छै हमरा सबके एते टाइम रहै छै कनि जाय के रहै छै रास्तामे भीड़ो रहै छै फेर ऑफिसक काज फेर इहाए सब भेल, तहन फेर दिन भेले, लंचक टाइम कनि काल लोग फरो मे लंच करै छी तकर बाद फेर कनि मन होय छै जे आलस आबा लगै छै भोजन के बाद, फेर कनि दुपहर के भोजन के बाद
तऽ नहिए भाग दौड़मे तऽ लोकके व्यतीत भऽ जाइत रहै छै की करतै।
ओहीमे समय व्यतीत भऽ जाइत छै। साँझ तक घ समय नहि बचे छै।
कहबो कर जे कनि अपना लए दू मिनट बैसी या कतहु घुमि फिर ली तऽ समय रहतै तखन ने।
तखन ने कोओ बेचतै कतहु बेचतै।
ब अपने।
व्यस्त भऽ जाइए फोनमे लागि जाइए कनी काल आइ काल्हि लोक फोनमे सेहो लागि जाइत छै।
सभसँ बड़का समस्या तऽ इएह छियै ने कि घर अपना लगमे लोक परिवारेमे पाँच गोटा अगर बैसल अछि तऽ सभ असगर असगर बैसल रहै अछि।
सब असगार असगार अपन अपन फोन लऽ कऽ हँ तऽ फोन ओ अपन समय नहि भऽ कऽ परिवारक समय नहि भऽ कऽ ओ फोनक समय भऽ जाइ छै आ दिनचर्यामे जुड़ि गेलैए आब।
हँ सब। बड़ा भी छै त समस्या हो छै।
ह तऽ अहाँ तऽ एखन विद्यार्थी जीवन जी रहल छी। तऽ अहाँके तऽ आओर भरि दिन व्यस्तता रहैत हैत।
हम ओकरा सम्हारििकऽ रखने छी कि शहिन अरबके खाली क्लास रहहिै बाँकी दिन तऽ जे किछु रहल पढ़ाइ लिखाइ हम राततििके कऽ लेलहुँ। आब भरि दने मर आम मटो हलहु। अखन आम छै त कोनो गाछी मे बैस रहलहुं कतहु मचान पर पड़ि रहलहु भोजन भात से मतलब रखलहु आमक समय मे लोक भोजन करतै।
आम खेत तऽ तऽ दिन भरि के समय एना तेए।
हँ। हमर सिद्धानं्त अछि आमक समय आयल तऽ भात रोटी छोड़ि दियौ। फेर भेठत त नेू । दू तीन मास एक दू मास के बाद फेर भेटै बालला नहि ने छै ।
हँ भात रोटी तऽ चालू भेर भेट।
भात रोटी तऽ जखन चाहबै तखन भेटत ।
से तऽ बात छै । आ पढ़ाइ लिखाइके समय साँझकेँ होइए।
आ पढ़ाइ लिखैके समय साँझ क होइ छै साँझ कऽ जायब कहतऽ तऽ चलू घरमे बैस कऽ पढ़। मने समय कम अपना व्यवस्था। तरीकासँ उपयोग करै छी ।
हँ से तऽ नीक करैत छै विद्यार्थी जीवन लए- दिनचर्या । नियमित भेनाइ बड्ड जरूरी छै ।
इ दोसर गप एहि दुआरे अखन विद्यार्थी जीवन छी तऽ एखन कऽ सकैत छी आ काल्हि भेने कतौ काज रह। रोजगार भऽ गेल जे अपने धंधा खोलहुँंा कतहु नौरिए केलहुँ तऽ फेरी नहि ने भेटत । तहन तऽ हमर जीवन दोसर के हाथ मे भ जेते। पाँचटेवाज । गव मालिको होै छी ।
सही बात छै ।
ताहि दुआरे कहलियै एखन जे समय अछि वर्तमानमे ओकरा खूब बढ़िआँ आरामसँ उपयोग कऽ ली । काल् के दिन मगर नहि- काल् के दिन मग। नहि होगा । तऽ मोन ल लायत नहि रहत ।
मेहनत करयके एखन अहाँ सभके इसभमे अछि ।
बाह ।
कखने मतलब कतेक कालसँ पढ़ै। के रहै छथि । दू तीन घं्टा के समयसँ ।
लेल होइ छै अहाँ । के करीब दू घं्टा के ककर रहै छै । अ दू तीन बेर के क्लास रहे छै आ रवििक। खाली रहै छै साढ़े नओ बजे से लऽ कऽ । साढ़े बारह बजे । तकरा बाद अहाँके की- कहै छै- दू बजेसँ लग। क साढ़े पाँच बजे तक ।
ऑनलाइन क्लाास । त भेलले । अच्छा आ बाँाकी दिन ओकर सबक अभ्यास करैत।
ह बकी दिन ओकर सब जे रहै छै ह सभ जे अभ्यास पुछ सब
हँ फेर कनि काल साँझकेँ लोक दोस्तोसभ लग बैसे उठैए। ताहिस सबटा थकान मिट जाइ छै। छै लोकके भरि दिनका । घर परिवार अपन- काज राज के जे सब रहै छै। परेशानी कनि काल दमाग । लोक सभ हटि कऽ लोक दोस्तसभ सङ्गे बैस कऽ फ्री भऽ जाइए निश्चिन्त भऽ जाइए कनि ।
निकाल टहल बुल लेलहुँ दरस थकान खतम भऽ गेल गप गपप छटलहु भऽ गेलै आनन्द भऽ कऽ आबि गेलहु।
कतहि लए एलहुँ साढ़े नओ दस बजे तक दस साढ़े दस तक
नहि सुतैके हमर समय कनि अलग अछि। हम लगभग अहाँके साढ़े एगारह बारह साढ़े बारह बज तऽ छै
अच्छा।
ह चारि घंटा से बेसी के नींन्द नहि ल सै छै हेबे नहि करैय।
हँ। हमसभ तऽ साढ़े दस तक सुतै छी तकर बाद उएह सुतयसँ पहिले कनि काल मोबाइल चलबैमे समय चलि जाइत छै ओहो आब दैनिक जीवनमे शामिल भऽ गेलैए
बकी बतलाहा जे रहल नीद के समय ओहि दिनमे पूरा कऽ लैत छियनि। दू घण्टा आराम कऽ कऽ जे बचि गेल
तखन तऽ से हँ सेहो होइत छै लोकके दिनूमे हँ।
ब की रहलल माहौल। शान्त रहै छै तऽ अपन निकलि गेल काज सब।
रातिके पढ़ल बेसी नीकसँ होइ छै शान्ति रहै छै हँ। आर किछु एक्स्ट्रा किछु दैनिक जीवनमे की कथी सभपर मतलब केना कोन तरहसँ तैयारी अहाँ करै छियै सभ विषयके अलग अलग नियम अथी बनायल हैत समय बनायल हैत।
हँ सब विषयके अलग अलग बनल रहै छै।
अलग अलग समय अलग तरह प ना अलग समय मे सबके अभ्यास केनाइ।
हू।
दोहरेनाइइ सभके फेरसँ
म कनि कनि कऽ कऽ सभटाक अलग अलग रहै छै फेर ओकर असाइनमेंटसभ रहै छै तऽ ओकरा तैयार कयलहुँ।
रातिके हँ रातिक भोजन कए बजे अहाँसभके होइए।
भइतक भोजन नहि माँ सब तऽ अपन भोजन कऽ लै छथि हमरा लेल। रहै छै तऽ हमक जनि झप करैखे दियौ । त हम अपन रातिमे कखनो । कखनहु इच्छा भेल तऽ तखन कलहुँ जेना साढ़े नओ बजे दस बजे एगारह बजे नहि भेल तऽ दू बजे राति उैठबै । मने हम । शरीरके एन कऽ बान्हि कऽ रखने छियनि जे जखन भूख लागत हम तखन खायब नहि तऽ नीक खयब । एहि पस की रहै छै। जेनाकि काल्हिके डेट मानिके चलू हम कोनो काजे पकड़लहुँ तऽ ओतुका हिसाबसँ चलय पड़त आ जो ई हमरा अभ्यास रहि गेल जे दिनमे एक बजे हमरा खेबाक अछि रातिमे आठ बजे खेबाक अछि छै फेर समस्या भऽ जाय।
हँ ओहि काजके अनुसार अपन -अपन देशके ओहि काजके अनुसार । कोन जो जाई तरह काजक हयैत ओहि हिसाब से प परिथि अनुकूल कऽ लेलों हे ।
हँ त दुआरे हम आदमी छियै जखन हिसाब । समय भेटत अपना ओकरा -निकालि ले ।
निकाल लौ हँ से त छै ह । एना हो वि्यारथी जीवन में ल मेहनत बेसी। ी बढ़िआं से कऽ सकै छै । कम अवस्थामे हँ । आ सुतयसँ पहिले मोबाइल चलबैके विध अछि कि नहि अहाँके ।
नहि -नहि -नहि -नहि ओहो काज हम नहि करै छी।
करै छी ।
काज नहि जखन पढ़ाइके लेल काज रहल तखन अगर कोनो चीज हमरा तकैयओके रहल जे फल्लाना चीज हम नहि बनल ई च केना बनतै । हम कोशिश करै छी जे ओ । मिथिला हुनकर लेखक के किताब खाली पढ़ी बेस ।
हँ ।
बस जप्पे कोशिश करी दूर हो । जरूर नहि ।
नहि हमसभ तऽ चूँकि विद्यार्थी जीवनसँ पार उतरि गेल छी । तऽ -कनी काल। तऽ सुतैसँ पहिले चलै छै फोन- कनि काल तऽ भहिए जाइ छै हालाँकि बिीमारिए छै एक तरहक । ल लेकिन । कहियौ ।
हम कोशिश करैत रहै छी जतेक कम यूज करी ओतेक बढ़िआँ रहत । व्यवहारमे जतेक कम आनि ।
हँ । आ- आर सभ पढ़ाइ लिखाइसभ सभ बढ़िआँसँ करै छी तऽ मने मोटा मोटी अहाँके रूटीन रहैए पढ़य लिखयके ।
हमरा बेसी रूटीन पढ़ाइै।
विषय पढ़ाइय लिख फिरैय अपन हमसभ तऽ भोरस साँझ घर के कार्य फेर ऑफिसक कार्य फेर साँझक अगलाा दिनक तैयारी। अगलाा दिनक फेर भोजन। भोजनक तैयरी ।
हम सबके तऽ बड़ समस्या भऽ जेतै घर परिवार फेर एम्हर काज माने घरो काज बाहरो काज ।
सबटा अगलाा दिन लए तैयार करू आइे । कनि काल् लए तैयार कऽ लियअ किछु। किछु।
नहि अहाँ सबके तऽ रव रेव कहिया आयल शन कहिय आयल कहिय
हँ तकर इंतजार रहे छै तकर इंतजार रहै छै। सइन रेवके।
आ ओहो रहला पर कोनो भाँंज नहि ने लगैत रहै छै क। फेरियो घरक छतीस टा ग रही छैी।
आराम नहि होइ छै लेकिन तखन ह कनिक एकटा ओहि दू दिनका दिनचर्या कनिक बदलि जाइत छै।
कन बदल जाइ छै कनि दु आराम भेट गेल तऽ कनि पढ़ि रहलहु।
कनि पड़ि रहलहुँ कनि ओ ओ धरफट नहि रहै छै आन दिन जेना जे घड़ी के सुइया के हिसाबसँ लोक काज करै छै से दू दिन कनि शिथििल भऽ जाइ छै।
हमरा सबके की कह हमरा लेल तऽ एखन शनि रव ते सभदिने रहैए
हँ विद्यार्थी ल
आ जीनमे शनि रव सबदिन छै हँ तकरा बाद शनि रवि नहि भेटत। भ जा। तकरा बाद स बेर नहि भेटल। ए सहने रव भाँज नहि चला जाइ छै ती चलै क रहे चल।
र छै से तऽ छै। चलू बडड़ड नीक लागल अहाँके दिनचर्याके बारेमे जानि कऽ। फेर देखियौ कखन कखन एखन कहिया भेट होइए। ककरोसँ सभसँ ह। तस करी कखनो तऽ भेंट करऽ के नीक अछि अहं के दिनचर्या अपन विद्यार्थी जीवन मे पढ़ाई मे बेसी से बेसी समय देय छियै।